एय
जी नमस्कार
जी नमस्कार जी नमस्कार
कहै छी ने अहाँके समाचार सभ नीक छै
जी हमर समाचार सभ नीके छियै। अपने के समाचार सभ नीक छै।
जी इहों के समाचार सभ नीक छीए आर कहे छीयै ने अहाँके खाना पीना हो गेल छियै
जी खाना पीना तऽ ना भेल छै अभी लेकिन खाई जाइ छियै अपने के खाना पिना बिना भऽ गेल छै
जी यहाँ के खाना पीना सब हो गेल छियै ऐसे अहाँ के खाना पीना मे की बनै छियै हमरे पता छियै
हम त भात बनै छै दाल बनै छै सब्जी बनै छै सब्जी मे बनेंय छे आलू के सब्जी आ कट घिउराके सब्जी आ कटहरके सब्जी घिउराके सब्जी अलग बनै छियै कटहल के सब्जी अलग बनैत छियै आ ओ में बड़ा नीक से तनि अचाउर मिलै छै पापड़ मिलैत छै सलाद मिलै छै सलादमे कहैत छै खीरा मिलैय छै गाजर मिलैय छै मुरई मिलैय छै कुनडली मिलैत छै ओकरा बाद आबरी मिलैत छै न कह छै निमो निमो मिला छै ओकर बाद जलजीरा मिलै छै फिर जैसे खाना पीना खा लेबै दू गो पाचन लऽ
बोलाय छी
हँ
अहाँके कुछो करै छी की
नहि नहि हम नहि कुछो करै छी अहीं के तऽ बात बा सुनै छी
जी
अहां के आवाज ब धीरे आब आबै छै धीरे आबै छै
बोलै छी अच्छा अब नीक जाइत छियै
जी जी ब बड़ा नीक आबै छै
जाय नहि छी अह इस बतियाई छी ने तऽ ई मोबाइलो ऐसन छै कि मुँहे में जैसे माइ के पकड़ल जाइ छै सेम टू सेम ओ-ओ-ओ ओ ओना पकड़ले छियै
जी अहाँ से हम कह बते अहं के एगो मोबाइल छियै ने ओहो अऐसने छियै
आ अपनोके मोबाइल ऑप्शन नहि छियै की
हँ एगो पुरान छिय ने ओकरार बज मु के बोले के पड़े छियै न केना होइ छियै तऽ एगो मे इयर फोन लगा लेबे छै से अहाँके आवाज मने सामने वाला के आवाज आबै छी इयरफोन मे हम बोलै छी तऽ माईक बढिया सटा बोैलै छियै तब नीक होइ छियै
जी हमहु इे न करे छी इयरबड एगो में लगा लेे छी एगो मुँहवा लऽ सटा के बोले छै पता ने ऐसन काहे हो जाइ छै
हं हं ओहि से नीको हो जाय छी अहं के आवाज सुना जाय छी य एहहो से आवाज निक चलि जाई छी
जी पता ने का है अहाँके कहब कोशिश कले छी जाने के काहे भे होइ छै
नहि एकर तऽ समस्य के न मिलै छै से कऽ भालि छै बीमारी आहाँके पता छियै का
आ हमरो नानू पता छै हमहुँ ढूँढ़ै छियै की कथिमे गड़बड़ी भए गेल छै कि मतलब मुहे में सटा के बोलै छी तबे आबै छै अग किछो गड़बड़ी भऽ गेल होइ छै तऽ ओकरा बदलबा देबै छी
जी जी ई तऽ अहाँके न कहै छी पता चले छै तऽ अहाँके कहै छी हमर हमरो नीक करबाबे के छीयै
एगो आरी नऽ मोबाइल छै ओमे आ अबै छै आ जैबे न करै छै त तीनगो मोबाइल हो गेल छै। हमनी के पास
जी ऐसे हमर पिताजी पिताजी रहै छै। नेपाल मोबाइल के कमी नहि छै। जब आबै छै। चाहे कहू आबै छै ने तऽ कहै छी तऽ खराब मोबाइल भेजवा देबे छी बस एगो डिस्पलियर लगवाबे के रखे छियै ओ सभ
अहाँ कहब नेपाल घुमले छियै?
नहि, अभी तक तऽ न घूमि छऽ, चलऽ छै गे अहाँकेँ।
हमहुँ अभी तक केने घुमले छी यै, बोले छी, अहाँके कोनो जगह मन छै जे घूमे के? मन पड़ैत छै।
जी हमर तऽ मन छियै एहिसे नेपालके बाहर घूमेके तऽ मन करै छियै। पिताजी रहै छथि ओनहि तऽ हमहूँ मन करै छियै से। ओनकरे सङ्ग तऽ चलि जाइ छियै, घूमि कऽ आबि जाइ छियै।
तऽ किएक नहि घूम लेबै? घूम लेबाक चाही, पिताजी छथि एतऽ। फेर बारहवींके परीक्षा कऽ बाद ओ। फेर दसवींमे जाय छै, तऽ दसवींके परीक्षा आबि जाइ छै, फेर एगारहवीं खतम करै छै। आ बारहवींके परीक्षा आबै छै, फेर ओकरा बाद कॉलेजमे चलि जाइ छै। घूमयक सभ सपना टूटि जाइ छै, एखन घूमयक मन छै तऽ घूमि लिअ।
ई तऽ अहाँके नीक कहै छी, लेकिन किएक कहै छी हँ?
जादा समय थोड़े लागैत छै, कमे समयमे भऽ जाइ छै घूममे।
जी तऽ अहाँके बात तऽ कहै छी।
अहाँकेँ ओहिमे सुनै छियै की दुनिआँके सभसँ हमो हमो ने तनि मनी देखेगा। मन करे छै। कि दुनिया के सबसँ बड़का पहाड़ नेपालमे छै तऽ ओ तऽ तनि हमरो घूमयके मन करै छै। माउंट एवरेस्ट ईसभ।
तऽ माउंट एवरेस्ट तऽ नेपालमे थोड़े रहै छै, दोसर जगह सुनले छी। ठीक रहल छी
नहि, नेपालमे छै।
नेपालमे छी तऽ अहाँ सोचलहुँ छी गऽ जाय लेल नेपाल।
ब सुत सोचैत छी, बार बार मन करै छै नेपालक पहाड़ देखय लेल।
जी अ मरो एहने हमहूँ कखनो जाइत छियै, घूमयके मन तऽ करै छै खूब। हमरा मोन करै छै, ई कखन? एसे पिताजी आब जाइ छथि तऽ ओकरा बाद आबै छथि, तखन। मन करै छी जाई छियै।
अहाँके पढ़ाई लिखाई मे मन लागै छियै?
जी यहाँं के तऽ पढ़ाई लिखाई मे मोन लागे छै। अहाँकेस पढ़ाई लिखाई मे मन लागे छै?
ह हमो खूब नीकसँ मन लागै छै। हम पढ़बैके कोशिश खूब करै छीयै।
बाह पढ़ाई लिखाइमे मोन लगैत छै, पढ़यके कोशिश करै छी, ई तऽ नीक छियै।
जी तऽ बताब हमूँ समझै छियै
जी जी ई तऽ नीक करै छी अहाँ
आओर कुछो बताउ ने अहाँ अपना लग की करै छी?
हम तऽ अभी अहाँसँ बात करैत छी, मोबाइल चलबैत छी।
ओ अहाँके खाना पीना नहि हम तनी बदम खइ छै
जी बताबै छै ने
ह हम बादाम खाइ छी आ तनि अहाँ से बतियाइ छियै।
ई ते नीक करे छी काहेि अहां के आवाजो छी ने एक बेर कट गेल छी त हम कहे छी का भेल छै लेकिन अब नीक आ गेल छै
ओना हो के छै आम के कितना बार समझोले छै क जैसे मुआ से हटे छै हटे छै सही अवजवा कट जाय छै फेनो मुंह में सटे छै तऽ मतलब आ जाय छै
नहि तऽ ईस बतालो अहाँके जरुरी छै मान लेबे छी भूलिये जाई छियै तऽ अहाँके हेलो हेलो करते रह जाइ छी हमूँ करते रह जाइत छी
जी आओर बताउ ने अहाँके तोर मौसम केना छै मौसमो सब सुनै छी कि बारा गर्मी पड़ै छै अहाँ के जग हमरा जगह तऽ इतना गर्मी पड़े छै कि बाहर निकलल मुश्किल हो जाइ छै जे आदमी उजरो छै ओहो करिय हो जाइ छै धूप मे
जी अहाँके तऽ ई त बात अहाँके नीक कहै छियै बड़ी रौदा पड़ै छै अहाँके बड़ी पड़ै छै ने
हँ रौदाबा तऽ पड़े छियै
जी
मे तऽ दू दिन से मौसमो नीक रहै छिय लेकिन अभी पता न काय मौसमो गड़बड़ा जाइ छै पता ने काहे
जागे पुछे छिय ने हूँ
अचानक दू दिन से इतना रौद उगजेल छ हम की बताउ अहाँके
मौसम बी विभाग से पूछे के पड़ै छैै से कब अथी मेघ बरसे छै किय मेघ बरसला बड़ी दिन हो गेल छै
खाली रौदा देखै छियै
हमद ओ त बतवा अहाँ नीक करे छै त मौसम मौ विभाग खाली बतेबे न करै छै मौसम विभागवा थोड़े बारिश करा दै छियै
जी बतेबे करै छी ओहोमे से जादा निकलबो नहि करै छी बात सच अधिकतर बाते निकलै छै गलत निकले छै
न न सचो निकले छै
हँ मने आधा सच निकले छै आधा गलत निकलै छै काहेकी ओ अखनी थोड़ी ने मे करवाबै छी ओ तऽ ऊपर वाला करवाबै छी
जी अहाँ एकदम नीक बात कहै छी ओहो लोकके जे ओकर सिस्टम कहै छै जे चीज मे देखै छै उह ने बताबै छै की
जी
ओहोसभ अपनासँ थो अपनासँ जे उ लोग अपना से थोड़े कहे छियै कऽ मतलब की आजू बारिश हो जाइ छै तऽ कालो बारिश हो जाइ छै कालहु बारिश हो जाइ छै तऽ बारिश हो जाइ छै ओ लोकग के जे सिस्टम बताबै छै जे ओ हुनका लोग मशीन बैठल रहे छै ओकरास से जे पता चलै छै लोग बता देवे छै हमनिक के
जी त अहाँ के बात तऽ नीक कहे छी आओर कहै छै ने अहाँक एथि चाकू खरीदले छिय एगो ह रहै छै चाकू मने सब्जी उब्जी काटे बला जापान के रहै छिय बड़ा नीक रहै छी सुनेमे होइ छी
नहि हम तऽ नहि खरीद ले छियै लेकिन मोतिहारी रहत रहै छियै नु तने खरीदले रहै। एगो ऐसन चाकू ओमे एगो ट्रे रहै छिय समझे छी आ ओहिमे का होइ छै। एगो चाकू चाकू बैठले रहे छै। ओहिमे की करै छै। सब्जी खाली रखै छै। आ आ खाली ऊपर नीचे करे छी। न तऽ पूरा सब्जिया काट देय छै। फिर ओकरा बाद ट्रे में गिर जाय छै। ई सभ सब्जी या सभ
बाह अहाँके तऽ बड़ा टेक्नोलॉजी रहै छी ने
टेक्नोलॉजी नानू रहे छै। जैसे कि एगो प्लास्टिक के ट्रे रहे छै। ओहिमे एगो चककू। फिट रहै छै। खालीटकु चकुआ उठाबे के छै। आ ऊपर नीचे करे के छै? तऽ ओसँ पूरा सब्जीसभ कटि जाइ छै।
आ ओ रहै छै चरखूटा, बहुते रहै छै नीचेवला। बन कि कहैत छै
जी जी एकदम हँ एकदम नीक कहै छियै चरखूट रहै छै। चरखूट एगो में तनी बनाबल रहै छै। खण्ड के तरह कि ओहिमे होइ छै। अहाँके कैसे पता अहं के पात छै। की
नीक लागे छै। कभी आओर समय मिलै छै। तऽ अहाँ से बात करै छियै।
जी हमरो अहाँसँ बात करके बड़ा नीक लागैत छै। कबो और समय मिले छै। त अहाँं से बात करे चाह अपन परिवार अपन अपन भाय बहिन सभके ख्याल रखे छी चलू
जी अहं के माता पिता के सभ खयाल अबे छै। परिवार के
चलू तऽ
ठीक छै रख देबै छी।